हँ
की कह जखन ई एप्लीकेशन मे कॉल करके रहे छै शायद एहि कॉल पर मे मतलब जतबी कॉल कॉल चलै छै ओते काल लोकके बात करऽ के रहै छै
हूँ
त अपने की कहियो तोरा तीन- चारि गो गायर पड़तै तोरा मनुखक लक्षण छौ की नै से कह जानवर छिहि तु एत भी क द अरे भ तखन त हम जखन जखन हम बाइक चलबैत चलबैत हम पर कान पर लगाक बात सक छिय तोरा ब झरना जरूरी छौ हम कान पर फोन लगने छियै कि नहि ह ऊपर से रोड पर तोरा घरमे पल पल कर तोरा ब्लूटूथ चाही
एतऽ खाना बनबै छियै बकबास नै कर ठीक छै फटाफट
हँ बनिय रोड पर गाड़ी चला रह रहल छै कान पर फोन लगा करके किचन खाना बन देखी अति छै लड़का जेना कऽ के देखहीं स्ट्रगल तखन पता चलतौ स्ट्रगल स्ट्रगल की होइ छै तखन अपने सिखेलकै कॉल पर बात करे के रहै छै जब क कल बात करे के रहै छै अपने अनकर कॉल राइख कऽ
आ बात की करयके रहै छै से पहिले सुनही ने तकर बाद किछ बजिहेन तब न मिथिला के बारे मे मिथिला के पाबनि तिहार राजा सलहेश्व
ओहो तोरा एकगो दरभंगा महाराज के चिन्है छी तुं अरे दर अरे चुतियानन्दन सुनही अरे थैली गेलय तेल लेबय सुनही इ बाद कह दरभंगा महाराज के चिन्है छीहीं तुं
नै फेरय छियै लेकिन जानै नै छियै
अरे मूर्ख तऽ तहरे एत छोड़ते ई दरभंगा महाराज तोरा पता छौ कि दरभङंगा महाराज कतेक विद्वान व्यक्ति रहै आओर कते धनीक व्यकि रहै अपना शासन काल दरभंगा महाराज के छै तोरा पता छौ विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय की बुझ लिहि जे बनारसमे छै ऑल इंडिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी एहिसो यूनिवर्सिटी मे परम दक्षिणा देल छै आ जतेक तू कहे छियै ने कि मधु के नाम पर एतेक खेत छै आ इ छै ओ छै बिहार म आधा लोक के जे जमीन देने छै ओ दरभंगा महाराज देने छै
कि होयऽ आ आ तऽ जोसमी के दरभंगा महाराज उ जमानामे रोल्स- रॉयस लेने रहै जै जमानामे कियो देखने नै छै की बुझलिही कतऽ गेलहिं रै हेलो हस
बाजही ने सुनै छियौ ओर बताहाँ बना देत टटिबा
कोन फोन कर त लिस्ट भ सुे के क की खरे
त रामा पमेै लगे ए फे
त आवाज कहबे करतै ने हम तोरा सचन मेथ छियै रोड पर छियै
हँ
जखन अपन जीवनी सब के आवाज आबि रहल छै घरमे कबल कर करड प छै
ई सब बात एतऽ नै कएल जाइत छै हमरा स
रै ठीक छै ई सब बाते तोरा पता छऽ की राजा जनक जी के रहथिन
इर छै।
राजा जनकजीर से सीता माता के सीतााबिन्दु ताम जे कस भी
हँ
ब ने तऽ राजा झाना
सीता के बिवाह केना भेल छै अपन मिथिला राम भगवान के अपन मिथिला मे केना बियाह भेल छै से क
कत को इ्छा हो तरा त ज सा
हां
ह ह राजा जनक जी जखन हल चलबै छलै य ह बदै छथि त त ने घरो झ म सीख छै ह रही
ह
से आवाज आइब रहल छै कि नहि आइब रहल छै
हँ सुनै छियौ
प तइमे जोस
सुनाय द छ
अरे तँ सुनै छी जे त हम पागल छियै तोरा चाइर जोनक खाना बनबै के रहै छौ भरि जीन्दीगी बन दीह गेल राजनी तऽ चिहै ने घुस गेलो
ह हँ
ठ भझ मरा एहिस बात्मी करी होतऽ ई जखन सीता माता के विवाह होइ छलै त दर त अधी गाँंगी भी आ बड़ी अदी चिटी गेल रही
किनका वियाह राम भगवानके
ह ह ई क सी ब कामी चाल रोटे अ बत अक अक ओजस बाबू के जे दशरखे त ओकरा कहाज पहिने ने हेते सरिस ह कीनहि ह
हँ
फेर फेर आवाज ने आ रहल छै फेर पने
नहि आबे छै त तऽ मोन नहि खोझा नहि आबे छै त नहि आबे छै ठीक छै ए तऽ मन के नहि खउझा नहि अबै छै नहि अबै छै अवाज नेटवर्क के इसू छै खउझै के की बात छै
अचछी बात छै किस भी ह आर अपनेे घर रहल छी पदमीनी बन लागे छै मे तऽ अरचीस मल तू सचल नहि त तऽ ख पदने नहि त
ह ह
ह अचछा न ध्यान द प डै मिथिल हाट नाम के एगो जगह छै
हं हं बहुत नीक छै मिथिलांचल के लेल ओ बहुत नीक चीज छै ओहिमें सब चीज देख
तऽ हम बुझ गेलियै जे बहुत नीक चीज छै लेकिन बाबू नहि जखन हम देखने ही न छियै तऽ की कहू नीक छै हम मनि गेलहुँ लेकिन हम केना बुझबै नीक छै आइ तक देखने है न छिय तऽ
देखियौ हम
हँ निक चिज से याद एलय श्यामा माइ मन्दिर देखने छियै कि
हां
आँ
देख जरी मान कि
हमरा ओ छोड़ीे श्यामा माइ मंन्दिर देखने छिय कि नहि देखने छी हँ या नहि में जवाब दै छ श्यामा मंन्दिर के जे दिवाल देखै छियै कते लाल छै ने
हँ
ओर कि ओ तऽ एो बहुत पैघ घंटो छै उ वजेने छियै कहियो कि नहि
नहि हम त बजे ने छियै
की कहली
हम नै बजेने छि
त बजे नहि छि तऽ कोन फायदा तोहर‌ श्यामा मन्दिर जाइ के एक बेर बजा के देखति ने तना
हाँ आ आब बजा लेबय आब तू कहली ना त बजा य
ह ठीक बाद हाथ से नहि बजे हैं अपन मुरी को उपर में वखत न आब त बाजो नहि ताबे तऽ पटते तर
ठीक छै इ हो कर लेबैय
कि कहलि
कियो क ले भी सु कहबी तू खाली कहेके जाइ छै हम सब चीज कर मिथिल जतेक चीज छै सब चीज
ह मैथिलानी छिय ने ती ब्राह्मणे बेटी छिय ने
हँ
कि त मिथिला ओहनी तोरा बुझल छ मिथिलाँ क के जे भाषा होइ छै कत मधुर भाषा होइ छै से
ग
मिथिला के कहयो पान खने छी तू
हँ फ ठीकठ क
पान ओहो ओत हम बिसर गेलियै तो गुसको खेने छी त पान की चीज छै
मिथला के सरसो कीने छिये
ह दै छियै जखन अहाँ नीट दारू पी सकै छी मिथिला के तारी मिथिला के गांजा अहाँ कौन करम छोड़ने छै से कहुँ जेना अब जेना ल ज जाँ बटर जेना लो लगा
ब
आहा किछ क‌ सकै छी ह ओर सब कहियौ किछो किछ मिथिला के मखान खने छियै क ने से कहू
कते खेने छिय
अरे हम पुछै छियैने छ
मखान तइयो हम खेले रोज खाई छी मिथिलाके चीज हम हमर घर मे रोज म हैर सब
समझ खान ली खाइ छीह
मखान हय
हँ मिचला चला पर जे ढ़ो पोखर पोखरिमे तोड़ देलिय कचका कफोरने का मखान होइ छै बिना जाना ओ खने छिय कि नै ओ सब छरू मखाना के फिल्म देखने छियै कि नहि से कहू त हे
फेर अवाज गेलेए है
ए तब हेलो
ह ह बहिन
अरे बजे छै मखान खेनाइ छै आदूधवला मखान
हम खेने छिय
अरे दूध वाला जे कच्चा मखान है छै काँठ वला जे काँस लानल रहे छै
अरे काँट लगले ल खेने छियै अहाँ
अरे बाबा हँ
अच्छा काँट गोड़ल नै मुँह में
नहि गड़ल काँट के हटा क खाएल जाइ छै ओहि के खाएल जाए छै
त रंग बुद्धि कम ह ने तु पता काटे संगे मुँह में दो देने हइै भाकुर मान जना
ना काँट के हटाको ओहने से निकाल क फोड़ल जाय छै
कथीरे
एकर बात
बढ़िये रहे
तै काल्हि हम एक मखान के एत्तैके रेट जादा छै तहन एत्तेक महंगा भेटै छै बहुत मेहनत छियै
हे बै